हेलो। खूब नीके राउर की हाल चाल।
ठीक छै, अहाँ ठीक छी।
हँ ठीक छी, की सब होइ छै।
किछु नहि, एखन खाना पीना बन बनि रहल छै।
अच्छा बनिए रहल छै, लेटमे चलैत छी।
एखन सब छथिन ने घर मे ताहि दुआरे।
ओ, त मो
कोसिये गाम म ये भीरी
हम अपन गाँवमें छियै।
अच्छा आपन गामे छीिय।
हम अपन गाँवमे छीियै, हमरे गाँवमे जनउ छलै ने। तऽ सब आयल छथिन एखन, हँ, हँ, हँ।
ओ तहन त बड मन लाग
तहि दुआरे बहुत ज्यादा बड़ नीक लागल।
हँ ओहि सभमे तऽ लोक जुटै छैय।
हँ पूरा परिवारे जुटल छलहुँ बड नीक लागल।
ह आओर हाल चाल कहियौ अहुँ के नहि भेल ओवला।
आँ
अहुंके नहि भेल बिहार पुलिस वला
नहि ओ नहि भेल।
बड बैवानी
हँ नहि भेल।
अहाँ लड़की छलियै हम तऽ ई बुझलियै हमर गुंजा तऽ लड़का छलैए। तऽ लड़का के तऽ बहुत कठिनसँ होइ छैय लेकिन अहाँ तऽ लड़की छलियै।
एतेक आसान नहि छैय।
हँ से तऽ रहै छैय लेकिन एतेक जे लोक परीक्षा पास कऽ लेलकै आ ओतयसँ खइस पड़ले त कते दुःख होइ छैय।
से तऽ छैहे लेकिन तैयो की कयल जेतै। कोनो ऑप्शने नहि छैय एखन वैकेन्सी नहि एलैए।
अच्छा एते तऽ भरि देबै आब तऽ बुझि गेल हबै भाज।
हँ हँ हँ।
हँ जे चीज करैत छी से अपन करिते रहब।
हँ औतै तऽ फेर भरबै
हँ
एखन नहि भरलहु। हँ सबटा तऽ बुझे गेल छियै हँ बुझल कमल अछि छैय।
आब दोसरूटल रहै से दोसर भरमे
अपना भरि तऽ बहुत कोशिश कने छी। छलियै ओहू बेर नीके छलियै सभ चीज मे लेकिन पता नहि ओतय जा कऽ की भेलै। आब नम्बर काटि लेलकै आकि ओतय ज कऽ हमरा बुते नहि भेलै ओते नीकसँ कयल। से तबोते के लोको बुझतेै हम। के बुझबै विद्यार्थी के तऽ अथी नहि समयो तमयो नहि पता चले छैय, पयर मे जे चीप लागल रहे छैय ओ तऽ उम्हर के लोको सब देखे छैय।
हँ हँ से तऽ छैहे ओसभ की करतै छै तऽ नौकरी
कतऽ से लेबै हँ ओहो तऽ ई नहि छैय ने मेन जानकार के लगसँ रहै जान पहचान तऽ दैयो सकैत छलियै लेकिन मेन जानकार तऽ नहि केओ बुझल छल ने तऽ ओ कतहु से कतहु तऽ ओ दऽ कऽ की करू पइसो खर्चा भऽ जायत आ किछु नै मिलत।
किछु नहि होयत अपना सभके तऽ ओतेक पैरबियो नहि रहैत छैय।
पैरवियो नहि छैय ने ताहि दुआरे। नहि तऽ जकरा सोर्स पेर्वी छैय ओ सब अपन, हँ माँ सब ठीक छथि।
अच्छा।
अहाँ कहू अहाँ कतऽ छी एखन।
हम तऽ अखन चपाही आयल छी। एतै छी एखन हँ, तते गर्मी पड़ैये जे की कहू मोन अकछ लगैत रहै छैय, भरि दिन
बहुत गर्मी छैय, बड़ परेशान होय छैय लोक गर्मी सँ।
त ने यै सौँसे पानि होय छैय, आ गाँ आ एम्हर पानिये नहि होइत रहै छै।
नहि नहि गाँंव घरमे कऽ पानि चलि गेलै।
तैं ने जहिया उपनयन हैत तहिया एतनीटा प्राण हैत जे कखन पानि भऽ जेतै।
हुँ-हुँ-हुँ-हुँ
हँ अ
आ भइये गेल रहै की। सब दिन जतय छलै, अथी विध सब सभ दिन। पानि भेलैये, उद्योग दिन से जे पानि होबय लगलै पूरा रातिम दिन तक पानि भेलैये, रोज पानि भेलैये।
हँ हँ
आ ओना जे अहाँके गर्मी समझबै त किछ नहि। से सब होय छैय। आब आब की करय छैय ग्रेजुएशन त भऽ गेलै ने?
हँ, ग्रेजुएशन हमर
अहाँके ग्रेजे, अच्छा आब एखन बैसले छी?
नहि हम बैसल नहि छी, भऽ रहल छैय। छैय जानो नहि हम अखन मास्टर्स कऽ रहल छियै।
अच्छा कम्प्यूर सीख लने छी।
कम्प्यूटर सी
चलू, तहन तऽ बढ़िये अछि। ओ सब किछु चीज छियै, ई प्रैक्टिस के चीज छियै।
हँ, जते प्रैक्टिस करू तते आगाँ भागू।
हमरा सभके हमसभ डी सी ए केने छियै।
हँ
एत बी टेक केलियै आ छोड़ि देने छलियै हें सबटा बिसरि गेलियै।
अच्छा हम तोरा एतऽ तक केने छलियै टैली तक।
अच्छा
हमर पूरा टैली कम्प्लीट भऽ गेल छलै हें। लेकिन फेर से एक बार रिविजन करब। पढ़तै तखन हेतै हम दिल्ली से केने रहियै।
ओ तहन त
हमर भाईजी छथिन्ह वैह करबेने छलखिन हमरा हँ हँ हुनका आगू खुद छलखिन्ह अपन खोलने कोचिंग तऽ ओही मे हम केने रहियै। तऽ हमरा ओ अपन आदमी छलथि हेँ तऽ हमरा तऽ बहुत कम टाइममे टैली तक पहुँचा देने छलखिन। नीक से सिखा देने छलखिन्ह। फेरो गर्मी छैय। हँ हँ, हमर अपन आदमी छलथि हेँ, तऽ हमरा एहिसँ फायदा मिलल, लेकिन आब हमरा फेरसे एक बेर रिविजन कर पड़त एखन हम ओतेक ढंगगसे नै अथि भेल अछि। जे सिखने रहियै से सिखने रहियै सैहे हँ हँ वैह छै फोनमे ओतेक नहि रहै छै। इम्पोर्टेंट छै, जरूरी छै लैपटॉप लेनाइ।
हमसभ अहाँके मोबाइलसँ नीक लैपटॉपे बुझैत छी त ीक छै हेलो। हेलो।